हेलो! हँ, कि हाल चाल?
ठीक छै, दीदी गोर लागे छी। सोहागबती, पुत्रबती रहु, और। आओर सब ठीक छै, आइ तबियत ठीक लागैए।
हँ, आय ठीक लागै य, आओर। की सब भ रहल छै।
इहाँ से। ह। तैयो भऽ जाइ छै, जे हेबाक रहै छै ने। कतबो परहेज करियौ ने अनेरे भ जाय छै, हँ।
अओर बौआ सब ठीक अय।
हँ हँ बौआ सब ठीक यऽ
मिसरजी
हँ हँ मिश्रोजी ठीक छैथ।
इम्हर तऽ गर्मी ततेयऽ दीदी की कउ मुन अब तब जेना लागैय छैय। बड गरमी एखन दू बूंद बारिश खसले हे और लगते मच्छर आ पानि गर्मी चालू होय
उम्म।
ह्म्म चालू भऽ गेल फोन--हँ आय आय हीं हीं हीं तहन ठीक यऽ हमरे करब हमरा तऽ खतम भऽ गेल यऽ हँ और हँ हँ नीको लागैय छै कनि हँ अहाँ अपनो अथी से हुनकासभ अपना नैहर से ककरो जुड़ा लेब ने कॉल खतम जाबैत हेत ताबैत उम्म उम्म।
हँ सब
उम्म।
आर सब
आओर सभ ठीक यऽ चाय पीलौं अच्छा आब साँझ ओत तऽ एखन साँझ नहि प एत साँझ पड़ि गेल आब हँ आधा एक घण्टा के अन्तर भऽ जाय छै
आओर सब ठीके यऽ। नया ताजा की कहब हमर काल्हि नाना छलथि से मरि गेलथि परसू राति तऽ हम नैय जा सकब हम्म हम्म
ओहो
नैय जा सकलियै बहुते अवस्था भऽ गेल छलैन नब्बे के आसपास भऽ गेल छलैन सब चीज देख सुनि क मरलक तऽ एहन बात नहि छै। कीछ छलै लेकिन नैय गेलियै हम्म
की करबै जहन बियाह बेटी के भऽ जाय छै
तऽ सम्हारैवला केओ छलैय नैे वएह बात छै हँ हँ नैहर तऽ केना लोक सोचैय छैय नानी भोग आओर हम्म मोनो भऽ जाय छै छै लेकिन मोन अथी भऽ जयत तैयो मरमैस कऽ आदमी के जीवन जाय पड़ैय छै। हँ-हँ, सैह न बेटीके कतेक लोक दुःख सं बच पन सं लोक कते अथी करै छै आ ओ बेटी अथी भ जाइ छै पराया, ओइ बेटी पर कोनो अधिकार नै, कोनो अधिकार नै सही बात छै हुं माइटोमे ताजा जे मतलब चाहियोक माइकेमे नै रहि सकै छै ससुरालमे हं-हं सही बात छै हं-हं, वैह त हम कहै छी
जहिया अहाँ
जहिया हमर ई डुग्गू भेल छै अनुभव, हुं-हुं तहिया हमर चच्चा के पोता भेल छनि, अच्छा ओही दिन अच्छा, ओही दिन ओ भोरमे भेलै, हुं-हुं कनियांके हास द ओ भर मे भेल हास पिटल ल क गेलखिन आ कि हमरा फोन आएल जे भतीजा भेल। ऐं कते खुशी लाग, तहन फोन क क कनियांके कहलियै कनियां यै राधाके बेटा भेलै, से जतरा बना देलौं, अहुंके बेटा हैत। हुं-हुं-हुं भेबे केलै सांझमे, हं-हं सै संगे पढ़ै छै रे बाप एके बेर मूड़न भ जेतै त हम त कतौ एके जगह जेबै। ठीके चा ठीके के कहै छथिन। हँ से दिनो त हेतै एके महीना या एक दू चारि दिन पहिने या आगा सैह हेत
हँ सैह त कहलियै अगर गाँव पर हेतै तहन त कोनो बात नै आंगा पांछा हेतै त भ जे हेतै हुं हं लेकिन दिल्लीमे हे तै ग, अकर अगर अनुभवके दिल्लीमे हेतै तहन त दिक्कत
त दिक अहाँ सबके मतलब ओतौ मूड़न भ सकैअ हँ भ जाइ छै, ओतौ भ जाइ अच्छा, हमरा सबके गाँव सं जादा सुबिधा अत छै, अच्छा नै जेन त क ई कहलक अथी राघब जे मतलब हम गांवेमे मुड़न, हमरा सबके काज परोजन गाँवेमे होइ छै। तें पुछलौं, हं होइ छै गाममे, एं हमर मझिला दीअरके बौआ भेल छलै गामेमे सबटा ओरिआओन, तखन करोना भ गेलै। हं-हं-हं लॉकडाउन लागि गेलै त फेर अतै ओ ओइमे त लोग मजबूर भ जाइ छै न की करतै। हुं सबके टिकट बनल सब गाम जाइला रहिअइ। सैह देख अचानक न करोना भ गेलै। राता राती जेना लगलै सबके अथी भ गेल। हमरा ददिया ससुरके पहिला बरखी रहनि आ ओकर हुं
त सबके टिकट कैंसिल भ गेलै किओ नै गेलै गाम।
से एक साल करोना पहिल करोना सं एक साल पहिले मरल छथिन? हँ हमर ददिया ससुर उन्नैस मे मरल, अच्छा बीस सं करोना चालु भ
हुं आ ओ हमर ओ हुनकर हुं पन्द्रहे मे अथी भ गेल छलैनहें त पोताके चारि टा अथी भ गेलनि तकर बादमे
लिखल अपन देखके, हुं
कहै छै ज्यादा दिन जिने लोक नीक कम देखै छै खराब ज्यादा देखै ह
ह तखन तऽ अथि दुइ हजार अथिमे बीसमे अथि भेलै उन्नैस मे मरलखिन तखन त पाँचम बरखी त भऽ गेल हेतैन बहुत दिन बे त
हुं, एऐ बेर
ऐबेर सातम हैत, अच्छा।
हूं।
हुं। एऐ बेर अतै केने रहियै, माँ सब नै रहथिन, पप्पा एतझ आबि गेल रहथिन नै तऽ हम अकेले रहियै। हँ अकेले छल ओहि बेर छलियै। हं पप्पा अतऽ रहथिन, त दु तीन गोटा रहतै तखैन ने, गाम मे त रहियै नै। तैं ओतै खुआ देखिये, वैह चूड़ा, दही, सब्जी
आम मिठाई।
अच्छा आम में इएह टाइम जुलाईये मई, जून में मरल छथिन, मई में, मई में, अच्छा मई में ओ जेठ मे मरल छथिन, हं-हं। हूं तखैन आम तऽ ओइ टाइम में बड्ड मंहगा रहै छै, हँ। लेकिन बाबा के नीक लागै छलैन चूरा, दही, आम हं-हं-हँ। तैँ अपन ओहन अपन भेटै छैन। अपन ओतऽ खुशी हेतैथ हँ। आमक सीजन में तऽ चूड़ा दही खुआबै छै तऽ आम रहै छै तऽ नीक लागै छै। अनदीना नै नीक लागै छै, हूँ।
चूरे दही
नै हमरा सबके चूड़ा दही बड़ नीक लगैये, हँ हमरो सब के नीक लागल, आम रहल चूड़ा खेलौं तऽ नीक लागै छै, हँ।
हमरा चूड़ा दही अनाहितो नीक लागैये।
हँ नीक अनूनो मं खाइ में कत्ते लोक के अथि हैत की खाउ, चूड़ा दही खा लियऽ पेट ट भैर कऽ बस भऽ गेलै, हँ एक संगत कतेक संगे करू, एक संझा में कहै छै कि दही नै, लोक खाइ छै, नै एकसंझा में नै सबके दही खाई छै, हँ। खट्टा रहै छै नऽ तय दुआरे। हूं।
हुं।
ओकरो चालू भऽ गेलै ने, हँ कनियो के चालू भऽ गेलै। दुनू गोटा के एके बेर ऐब गेल। हँ अहाँ पर फोन केलक तऽ फॉल्स रिंग भऽ गेल अच्छा तैं कहलखिन बौआ की जे आब मौसी के बीस मिनट के बादे लागत।
हुं। हूँ
कखनो कखनो कऽ नेटवर्क के प्रॉब्लम जेना भऽ जाइ छै, हाँ।
नेटवर्क।
नेटवर्क छोइड़ दै छै। हूं हूं, तखन बौआ आर ट्यूशन गेलखिन। हँ आइ इस्कूल नै गेल छलैये, नौकेश करबऽ के छलै, काल्हि ओकरा पप्पा के बर अच्छा कैल छी।
हं इहै महीनामे होइ छै जगरनाथ रथ यात्रा दिन क। हूं
त बौआ, बौआ अथी बौआ कि एखन अथी नै न कर्म तर्म नै न करैत हेथिन। नै कर्म त पाँच साल छोटके बौआ केलखिन हरिद्वार जाकऽ। हँ -हँ तकर बाद नै होय छै बौआ छोट छथिन न। आब अयमे दाय बाबा सब घरमे भरल छैय आ हुनका सामने में कर्म
सही बात छैय त इ सोगे भेलै ने यै दीदी कोनो खुशीके बात भेल, हँ। हँ तय दुआरे नै होइ छैय आब जहिया बेटा हेतै तहिये और की। हँ तय जोगरक, की हेतै कोनो विध नै बूढ़ होइ छैय।
ह हू।
दाइले भात खुएबै ना काइल। हँ भाते हुनका नै मीठ नीक लागै छैय। नूनगर नीक लाग छैन। हँ भात, दाइल, तरूआ, तरकारी।
ए आ एकेटा ब्राह्मण खुआबै छी।
हँ त बहुत दिन भैयो गेलैन। कोनो खुशीके बूढ़ सूढ़ रहै छैय ने त कनि करैमे नीक लाग नय ननीक लागे छैय ओ खानो खानो खाइत जेना अप ग्रह टाइप आदमी के नीक लागबे नै करतै। अच्छा हँ -हँ सही बात। सएह त अहाँ हमर बहिन कहै छलै जे जखन जय टाइममे एहन अथी भेल छलै ने घटना भाइजीके तय टाइम हमर साउ सिन्दूर सब केनाई बन्द क देने छलखिन कनी दिन। तकलीफ तते होइ छलैन जे हमर सामने म हमर पुतहु एहेन भ गेल हम केना इ खुशी मनैब से। तहैन फेर कते लोग अथी केलकैन तहैन फेर कऽरऽ लगलखिन। भैयै जाइ छैय आदमीके अपना हाथक बाते नै इ सब छैय। की करतै। हमर मैझली दियादनी तैयार नै होइत रहै छैय सिन्दूर नाम बियाह कऽ के आयल छलै एको महीना त नै बियाहके भेल छलै। त ओहो नै सिन्दुर तिन्दुर डाल दीदी अहाँ हम कहलियए आब हमर नसीब। सही बात छैय हँ। भगवान कहै छियै एहन भगवान भोग सभकेँ दियौ त एहन दियौ जे मत जिन्दगी भइर निमहि जाए। एहन दुख ककरो नै, ककरौ नै दियौ संतान आ सोहाग दू गो रहबाक चाही जिन्दगीमे हँ।
त ओहि संन्ताने सोहाग स ने धन दौलत आबय छैय। कि जाइछै, आइ कोनो चीज होय लोक घर वला के पुछलक इ चीज केना होय छैय नै होय छैय कोनो विचारे विमर्शे। खैर
कोनो बात नै छैय। हँ- हँ आओर की। कोनो बात नै जेतेक दिन ब बीत गेलै आब त खुशियेके दिन छैय आब कोनो नै छैय एतेक दिन जखन भगवान बिता देलखिन आब की। आब त बेटा तखन हेतै, हँ हँ। और कि हँ आब त बौवो अपना कहै छै जे ओ जोकर भऽ जाइ छै त बेटा त कनि हिम्मत लोक क बैढ़ जाइ छै।
हूॅं।
दिमाग तऽ बड्ड छनि बड्ड छनि दिमाग। दिमाग बड़ तेज छै ओ अथी नै छै मतलब गहींरगर नै छै। हँअ कत्ते बच्चाक कत्ते बुद्धि रहल गहींरका कोनो बात नै नै बाजत इ हलबलिया बला छथिन। कोनो बात पेटमे नै रहल से बला हॅं हँ। कोनो बात नै केसे कटाबऽ ले अत्ते हल्ला करै नै कटेबनि तें कहलियै बच्चा स लगाबी इ बात त नै कि ई चीज कियेए कहै छियै बाबा क नीक लागै छै बाबा तोरा जे सही बात छै हॅं।
ह हू भेए सबके जे मनतऽ सब स ज्यादा शौख हमरे ससुरके हम्मर हम्मर त बाते हटाउ। हमर त देह से ल‌‌ऽ कऽ सब चीज खखरी भऽ गेल। ससुरोे के बड्ड रहैन। कहलियै जबान बेटा जकर
पैघ सन्तान छलैन ओ ककरा बाप मेए ककर खुशी रहै। हॅं हॅं दहिना हाथ कैट गेल छैन हुँ। तहन इ छै दू टा छनि तऽ देख कऽ जीवन काटि लेलखिन हें।
हॅं हॅं। तहन ओ पोता मे बेटा क छवि देखै छथिन त जीवै छै।
हॅं हॅं चेहरो कनी मिलैत हइ छै ने बाप बेटा में।